जय झूलेलाल
जय झूलेलाल। किअं आयो तां
बढ़िया। तां ठीक आयो
हा मां बि ठीक आहियां
किथां था ॻालायो
मां इंदौर मां
अच्छा अच्छा
तां त पहचाणीदा आहियो न मम्मी खे
अच्छा तव्हां लॻायव
हा हा दिशा थी ॻालायां, मां इंदौर मां
हुं हुं
हा मम्मी सुबुह चयो हुयो पो नंबर शायद हाणे मोकिलियो थऊं। मां ॾिठम न अना वॉट्सअप ते कॉल पई कॉल पई हलन
अच्छा- अच्छा!, माखे बि मोकिलियो हुयो मम्मी ने, मां तव्हांजो ॾिठो हुनमें। मां लिखियो हुयो न, त मांखे ॾिसणु आयो त मां चयो ॻाल्हायांस ती।
अच्छा- अच्छा, पो कैं महिल आया आयो तां ऑफ़िस मां?
मां त आयमि साढे चई -पंजे वॻे आयम मां शाम जो।
अच्छा
हा पो हुन खां पो थोड़ो सो बिज़ी हुयमि, रोटी बि लेट ई खाधी हुई मां अॼु। वरी पो थोड़ो सो कमु- कमु हुयो त कमु करे- करे पो हाणे मां बि हाणे टास्क चालू कयो।
हम्म- हम्म
माण्हुनि सां ॻाल्हायो।
कीअं थो लॻेव पो इहो ॻाल्हाइण अजनबियुन सां?
सुठो आ न, माहांजो त वैसे बि अजनबियुन सां ॻाल्हाइण थींदो ई आहे न कोर्ट वेंदी आहियां त मां।
अच्छा हा हा सही ॻाल।
पर फ़र्कु इहो आहे कि हाणे फोनन ते पैंजे ई समाज जा माण्हू आहिन, अलॻि- अलॻि शहर मां आहिन त सुठो थो लॻे।
हा मूंखे त ॾाढो मज़ो थो अचे हिनमे, ईअं थो लॻे मन सभिन खे ईअं, सभिनिन जा नंबर सेव करे छॾजे जंहिंसा ॻाल्हायो। पो हुनननि सां कॉन्टेक्ट में रहिजे वापिस।
सही ॻाल आहे, इलाही माण्हू आहिन न, छोकि अंउ मतलबु सुठो थो लॻे, ईअ कुछ लॻे नथो अटपट नथो लॻे।
हा बिल्कुल बि न, बिल्कुल बि न, हम्म
हम्म, मज़ो थो अचे।
ॿियो ॿुधायो तव्हां जी इहा ऑफिस वारी ॻाल ते टॉपिक ते ॻाल्हायूं प्या? ता न तहांजो जेको इहो कमु अथव, उहो ई ॿुधायो हुन जी जानकारी ॾियो।
छा ॿुधायांव मां तहांखे, लिटीगेशन में ई आहियां मां, फैमिली मैटर्स ॾिसंदी आहियां। हाणे न कोन मग के्तन वारो पेस थो हले इलाही- इलाही ॻाल्हियूं थियूं हलनि न।
हम- हम
बस हुन सां रिलेटेड ई मुंजो बि कमु, डाईवोर्स जो बि हूंदो आ, म्यूचुअल डाइवोर्स हूंदा आहिन। डाइवोर्स जो ईंदो आ, ऐ मेनटेनेंस जा केस ईंदा आहिन मूं वट।
त पो केस सोल्व थी वंञनि फटाफट, कि लंबो हले?
लंबो हलंदा आहिन, म्युचल में आ त जल्दी बि थी वेंदा आहिन।
हम हम
म्यूचुअल डायवोर्स वारा जल्दी थी वेंदा आहिन, बाक़ी ॿिया लंबा हलंदा आहिन, के
त म्यूचुअल डायवोर्स मतलब
म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब पति पत्नी ॿई राजी आहिन डाइवोर्स जे लाए। ॾियंण लाइ हिकु ॿिए खे, जल्दी थी वेंदो आ, छैं अठे महीने में थी वेंदो आ।
हम्म, ऐं हिकु राज़ी हुजे त ॿियो मना करे सघंदो आ ईअं कंहिं मइल?
करे थो सघे मना, पो हुनमें ग्राउंड हूंदा आहिन, चार पंज जेके असांखे प करणो पइंदो आहे, एविडेंस रखणा पइंदा आहिन, कि न भई मां नथी रही सघां हिन माण्हू हा डिजरशन मतलब हे अफेयर में आ या हे डोमेस्टिक वाइलंस कंदोआ मुंजे मथा, मारिंदो आ पिटंदो आ। नदी रही सघां, मेंटल टॉर्चर कंदो आ, हे सभ सभ एविडेंस ॿुधाइणा पवंदा आहिन, तॾी थींदो आ हुनमें वरी।
हम हम पो त मां हिनन सभिन जूं ईअं समस्याऊं ॾिसी अचो त पो तव्हांखे ईअं दिमाग़ में घुमन न घर में अची बी।
हा न थोड़ो लॻंदो हो हाणे त न लॻंदो आ हेडो।
हाणे आदत पैजी वई हूंदी।
थी वई आ न त न लॻंदो आ हेॾो, हुतां जी ॻाल्हियूं उते ई छॾे अच।
हा, सही ॻाल्ह आ हम ह
घणो कंदो माण्हू, घणो स्ट्रेस वठंदो।
जी-जी, हूं घणा साल थिया तव तव्हांजी शादी खे? अठ
अच्छा-अच्छा
हा, ओके हूं पो तव्हां हाणे हिन वक़्त कंदा आयो। कुुछ इएं मतलब छा चवां? मेडिटेशन वग़ैरह कुछ ईएंं
अंधी आयां मां, प्रेगनेंसी हले ती न मुंजी।
हा, तॾी त पुछांव ती हम।
मेडिटेशन योगा कंदी आहियां न।
हूं, हूं त हाणे टाइम त मिलयल ई हूंदव न।
हा, टाइम मिलयल आ न सेप्टेंबर जो ॾिनल तन टाइम टाइम त।
हूं हूं, पो तव्हां अञा ताईं वञो ई ता पिया रेग्युलर।
न रेग्युलर न वेंदी आयां न हाणे, घट ई वेंदी आयां मतलब जीअं कम हूंदो आ। बाक़ी जूनियर्स वग़ैरह खां बी कराईंदी आहियां कम। बाक़ी अन जिते ज़रूरी हूंदी आ वञण, हुते वञणो बी पवंदो आ वेंदा आहियूं।
पो तव्हांखे हाणे थोड़ो टाइम त रेस्ट करणो पईंदो आ न ट्रे चार महीना त छुट्टी कंदव न बिल्कुल।
हा, कंदम न हो त करणो पईंदो। हा, ऑनलाइन बी कंदी आयां, पर मांखे जीअं लिटीगेशन में त वञणो ई पईंदो आ त कोई
ॿुधाईंदी आयां, पो कंदा आहिन।
हा हाणे त ख़ैर, जीअं हाणे हले तो मतलब हाणे थोड़ो करे ती सघां त करां ती।
हा, हा हाली त सही आ हम। हूं, पो तव्हांजी पंहिंजी ऑफिस तव?
हा, न पंहिंजी मतलब हा, मतलब मां कम कंदी आयां पर हाणे मां पैंजो बी कंदी आहियां। घर में बी ऑफिस आहे।
हूं हूं,
आहे ॿाहर कोट में।
हूं हूं
हा
ॿियो ॿुधायो? मासी
थी विमल, हा मम्मी ठीक अन, रोटी निपटी विमल।
हा रो थी वई। थी वेंदी आहे जल्दी थी वेंदी आहे साढी नवें नवे ताईं त थी वेंदी आ
हा हा घरु हुजनि त पो सभु फ़र्क़ु पईंदो आ
हा साढी नवें ताईं थी वेंदी आ, पो मां थोड़ो वॉक-वॉक बि कंदी आहियां पंहिंजो पो हिन खां पो हाणे जीअं हाणे त अॼु त मां फोन ते ॻाल्हाईंदीअसि त मथे हली करे व वेंदी यासु थोड़ो लेट लेटी पईंदीआं जल्दी
हा, हा भईया घणे वॻे ईंदा आहिनि रेग्युलर
साढी नवें ताईं अची वेंदा आहिनि नवें
हा सही आ, असांजा वरी लेट ईंदा आहिनि साढी ॾह खां पो
हा पो रोटी-पाणी लेट थींदी हूंदव न घर में
हुं हूं
थी वेंदा हुंदव रोटी रोज़ीअ में याराह साढी याराह?
हा बस उहो ई फ़ो बस इह रोटी निपटायो और मां हाणे हेठ वियम कॉल लाइ तैयार थी
अच्छा, हूं वरी ॿार बि हूंदव तहांजा ॿ स्कूल विस्कूल वेंदा हूंदव?
हा हा।
ह न।
नंढॾा ही अन। हिकड़ो तेरहें जो स आ हिकु छहें साले जो आ। मम्मी त आहिया हुया न अॻे। साल खन थियो।
हा मम्मी ॿुधाए पई न। उहोई त चवां थी स्कूल बि वेंदा हूंदा सुबुह जो जल्द
हा, हा वेंदा आहिनि न हिकड़ो साढी छहें वेंदो आ हिकड़ो साढी सतें। नाश्तो, नाश्तो खणी वेंदा आहिनि हा पोहा या कुछ बि एड़ो नास्तो।
हा पो रॼु तहांखे उथणो त पईंदो हूंदो जल्दी?
हा, हा पोणी छहें खन उथंदी आं।
वई न हेॾी रात जो लेट बि थी वञे वरी सुबुह जो जल्दी बी उथो।
हा पो मंझन जो सुम
हा सुंमदा आहियो मंझन जो?
हूं, हूं थकजी पो न त हा जीअं अॼु न सुम्ही आहियां त पो वरी हिंअ हिकदम हो स्ट्रेस में अची वेंदी आं। मथो बि सूर कंदो आ, आदत पयल आ न।
सही ॻाल्ह आ भई पर आराम ज़रूरी आ न बॉडी खे।
हूं हुं
तॾहिं त हली पाईंदव, आराम कंदव तॾहिं त हली पाए न सघजन, वेस्ट के ऊपर चर्बी आ थोड़ी।
हूं
हूं बाक़ी ॿियो छा कंदा आहियो?
हाणे टूशन चालू कई आ हिते नए घर में जॾी खां आयाउं। साल थियण वारो आ, हा। ट्यूशन पढ़ाइण हीते चालू कई।
कहिड़ी क्लास खे पढ़ाईंदा आयो? अच्छा, नर्सरी जे ॿारन खे त मथो हणणो प‌एंदो आ इलाही?
हा ईअं मना मांजो रखयल आ नर्सरी खां बाक़ी ॿार त सम्झो मूं वट सीनियर के जी हा सीनियर के जी जो आ हिक ॿ फस्ट जा आहिन ऐं हिकु पंजे जी आ हिन साल इहे चार ॿार आहिन।
अच्छा- अच्छा।
हा सुठो आ न पाण। कुछ न कुछ बिज़ी हूंदो आ माणु त पेंजो
हा ॾाढो सुठो बि तो लॻे अए हिन बहाने ख़बर तव मतलब मां हिंदी मीडियम पढ़ियल आयां ॿार मतलब हाणे इंग्लिश मीडियम जा आहिन। त मां थोडी़ तैयारी करणी पइंदी आ मुखे पो हुन में मज़ो तो अचे मूखे खुद खे बि मुंहिंजी बि जानकारी वधे
हा सही ॻाल आ।
छाकण त हेॾा फिफ्थ क्लास जी जेका ॿार आहिनि हुननजा प्रनाउन्सिएशन बि वॾा वॾा आहिन। त हुनन जो प्रनाउन्सिएशन बि ॾिसंदी आं ट्रांसलेट वारी हिक एप डाउनलोड आ मुंजे में।
हा।
पो हुन में लिंखदी आ पो प्रनाउन्सिएशन बि ॿुधणो हुजे त अहो बी ॿुधीवठंदी आ मनिंग बि ॾीसी व वठंदीआ तेखा नोटबुक ठाहे रखी आ हुन में लिखंदी वेंदी आं।
पोइ सुठो थो लॻे मां बि थोॾो ज़माने जे हिसाब सांडेट वरी हे बि ॾिसी वरतो अलाए कीअं दीदीअ जे स्टेटस बि ॾिसी वरतो त बि चालू करे छॾियो उन ॾिहं इतिफाक सां अलाए रोज़ रखा की अलाए रीति पा सां मां ॾी वठ मां ॾिसंदी कान आयमि दीदी ज
हा सही ॻाल्हि आहे त मम्मी मूंखे बि पया पर मां हेॾो ध्यानु न पई ॾ वरी मां चयोम ्रनेंी आहे वरी घर में बि आहियां वधीक वञा न थी। त सोचो करे थी वठां ऐं मां सिंधी ॻाल्हाईंदी न आहियां पहिरीं ॻाल्हि त मां हिंदी में ई ॻाल्हाईंद आहिय मां कॾी बि ॻाल्हाई ई न आहे। त हाणे मां हाणे सिंधी बि ॻाल्हाय ॻाल्हाए थी।
हा असां बि ईअं त ॿारनि सां त हिंदीअ में ई था ॻालायूं न बाक़ी असां पेकनि में भेनरियूं भेनरियूं सभ ॿ अ सां सिंधीअ में ॻाल्हाईा आहियूं।
मां त ॻाल्हायो न मम्मी पपा सभु मां हिंदीअ में ई ॻाल्हायो आहे छू ख ई। पोइ त हाणे मां मतिलबु क ना प्रमोट कयो सिंधीअ खे त ॻाल्हाइण जी इच्छा थिए थी।
पर हाणे छा कयूं आदत पइजी वई आहे न त उहा हाणे आदत हटे कोन थी ॿार सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं चाहियूं ता था।
सहीॻाल् आहे।
ह ईअं चही आहियांकी हाण इंग्लिश में बि थोॾो -थोॾो ॻाल्हायूं पर उहो ॿ ॾींहं हलंदो आहे वापसि भुलिजी वेंदा आहियूं।
हा इंग्लिश त अॼुकल्ह ज़रूरी आहे न हिन लाइ।
अड़े ख़बर तथ्ह पर हिन नंढिओ सीनियर के जी में आहे न त हुननि जा इहेक स्पीच मतिलबु ॾियणी पवंद अथस न इ कॉम्पिटिशन त लॻा ई पिया आहिन, पो उनखे हिकदम सिंपल-सिंपल बि असां लैन करायोस न ही और दिस वारा। चई, चई असांजो मथो फिरी वञे मज़ाल आ कि हुनखे लर्न थे।
हा भई मथो
चईंदी आ की हाणे हिनखे इनसां इंग्लिश में ॻाल्हाइणो पवंदो, अञा त हिनखे कोई स्पीच याद ई न थींदस।
हा, मथो हणणो पईंदो आ न ॿारन सां बी त इलाही।
पो मां हाणे छा कंदी आं। मां अना हो वीडियो रिकॉड करे छॾंदा आयूं, मां चवां ती पुठियां हो चएतो, चवंदी आयांस ॿुध वेही करे मां केतरो मथो लॻाईंदियूं।
हा, सही ॻाल। ॿारन सां त आहे भईया इलाही उ ॾिसो अॼकल कॉम्पिटीशन बि इलाही
हम हम
त ॿार खे कॉम्पिटीशन में खणण लाइ बी कराइणो पईंदो आ सारी पप्रेशन कराइणी ती पए।
हा
न
जी, हाणे जीअं मूं वट ॿार अचन ता सीनियर के जी त हर स्कूल जो अलॻ अलॻ आ त उनजे में हिंदी गुजराती सभ अची वियो आ और हिनन जे में अञा ताईं न आयो आ। त पो मां बी इनन माणुन खे ॾिसी करे मां चेमल गुजरातीअ जी किताब वठी आई मांस कि हल तूं बी सॼे साल में घट से घट वाल माल त सिखी वठ। पो वरी छाहे, जीअं कोर्स वधंदो तो वञे पो त पो इंगलिश में नया वर्ड सेखाइणा पईंदा सभ पढ़ण सेखारणो पईंदो, त मां चयो हल हिन साल घट घट में घट घर में वेही करे अ, आ, इ, ई हे सभ सिखी त वठे हिंदी गु त ट्रांसलेट वारी किताब बी वठी आई मांस, कि हल तूं इहो लिख सिखी वठ सिखी वठ हिन खां त पो ईज़ी रहंदुस ईंदा वेंदास त अॻले साल। पो स्कूल वारा त फटाफट भॼाईंदा फस्ट में मोकिलींदा त हिंदी गुजराती। इन लाइ हाणे